हेलो हँ ठीक छै आहा के की हाल चाल
हँ ठीक छीए
की सब भ रहल छै
अखन बनि रहल छै अहाँ के राम रुइचि बनि रहल छै
ह
भन्यस वला भोजन बनि रहल
की करबै विनायासे पर तऽ छै खेबै पिबै तखने ने कोनो आनो काज हेतै
हँ इ इ गप त अहा बड निक कहलु है
पहिले जे छै ने जे पेट भरल रहैत छै तखने अहाँके कोनो अह गपो नीक लागत आ काजो नीक
ह च ने बूखे भजन ना होय गोपाला
हँ अहाँके त दो अब
आओर राम रुचि बनबऽ अबैया कि नहि
बनबा तऽ अबैय
तऽ विधि बतबियौ ने
हँ
एक बेर बता दिअ तऽ कनि ओहिस नीक से बनते
ह बनबय बड्ड नीक अबैया ओहिमे कनिक जे बेसन जे कनि मोट बला रहै छै
हँ
तखन आओर नीक होइत छै लेकिन आइ काल्हि तऽ पैकेट वाला बेसन अबै छै एकदम मै मैदा वाला लेकिन तैयोमे
अच्छा तऽ अहा बता दिअ तऽ अगिला बेर से कनि ध्यान रख
हँ तऽ एहिमे की ध्यान दिअ पड़ै छै ई पतरका मे आ मेन दियौ मेनो बड्ड बेसी मेन दऽ देबै तऽ ओहोसँ चिमट भऽ जाइत छैै
अच्छा
जे धीरे धीरे मेन दि
गप्प कहिओ नहि ये आ तऽ एतेमे तऽ हमर राम रच बन कऽ तैयार भऽ जायत
नहि नहि धीरे धीरे ओहिमे मेन दियौ आ धीरे धीरे हाथ से मरियौ ओकरा बिलकुल बिल्कुल दानेदार करबाक छै ओकरा आ फेर हल्का हल्का हल्का पानि एके बेर पानि नहि देबाक छै हल्का जेना छिट्टा नहि छिटे अ पानिके छी्टा जेना
हँ हँ
आ तखन फेर दुनू हाथ से ओकरा हल्का हल्का मिलेेलियो एकदम दानेदार भए तकर बाद की करू ओकरे गोलीया लिए
अच्छा
हम तऽ वएह जेना सब बनबै छै उएह खुलल पानि मे दै छियै आ तऽ फेर अपने ऊपर भऽ जाइत छै हल्का भऽ जाइ छै निकालि दै छी ठण्डा क हँ
इएह विधि से बना बनैत त छै गरम मसाला वला ने
ह ओहिमे गरमो मसाला दियऔ ओहि गर साने काल में गरम मसाला दियो खालीमे अथी प बियाह दान मे तऽ देखै छियै जे भोज भोज गरहामे देखै छियै हरद नहि दै छीयै ओना हम दऽ दै छियै कलर सुन्दर लगै छै ताहि दुआरे
ओ ई नहि बुझल छलए
हँ
ओ काल्हि जे बनल छलए मुड़न मे से अहाँके राम रुइच बनल छलए बड नीक
हँ
लेकिन ओ कनि गढ़ायले हमरा लगैया जे बेसी नीक होइ छै झोरगर अहाँके कनि दोसरे तरह के भऽ जात
हँ
गरम मसाला वला झोर कनि गढ़ा लेली
गरायल नीक होइत छै ओ कनि झोरगर भऽ गेलै तऽ तऽ ओतेक स्वादिष्ट हमरा नहि लागल बाद बाकी राम रुइच किछु बढ़िआँ बनल छलै
ह राम रुइच बढ़िया बनल हे ते खास्ता बनल हेते
राम रुचि तऽ हमरा तैयो चलू कहुना कऽ बना लै छीय इधहर हमरा साफ फेन होइया बनायल
ईरहरआ नहि समरे छै सब ओकरा की छै ने सिलौट पर पीसय पड़े छै
इएह इएह तऽ सबसे समस्या तऽ इएह भऽ गेलै
आइ काल्हि तऽ बैसै वला समस्या
हँ ई तऽ पुछू ने
अर
तऽ से छै ई रार हमरा होइय नहि आ हमरा घरमे लोक के बेसी इरहर पसीन छै बेसनके तऽ सभ एकदम अथिए कऽ रहल छथिन जे नहि खाउ नहि खाउ आ ई बात हमरा बुझ ा मे नहि अब अरे भाय दाल खायब तऽ बेसन किया ने खायब
जे बेसन कनि बैकारक बेसी होइ छै
ओ सएह तऽ कहै छी तऽ ओ नहि
कनि
अरे से तऽ बहुत चीज नहि पचै छै तऽ बहुत चीज नहि खाउ आ हमरा तऽ कनि बेसनके बेसिए छियै सएह ने छै
ह
सएह ने जखने अहाँ बाहरी तरकारी खेबै
हँ
तखन तऽ ओहिमे तऽ रहबे करते तऽ सएह छै तऽ कनि इरहर कनि बेसी पसीन छै
इरहर तऽ बड़ा विन्यस्त भोजन छियै इरहेर
जं हेतै तऽ बना लेबै कहियो
हँ इहाय हमरा
अहाँ तऽ एकदम छी ने भानस भातमे अहाँ परिपक्व छी ने भानस भात मे तऽ अहाँ परिपक्व छी न
नहि से ओतबो परिपक्व नहि छी आब काम चलाउ कखनो कालके चैल जाइए
नहि तऽ ओकरा ओकर जकरा अहाँ काम चलाउ कहै छियै ओ आय आइ के जमानामे ओकरे परिप्कव कहल जाइ छै
ह चलू ई तऽ अहाँ हमर सौभाग्य जे अहाँ हमरा हेतै कम शब्दमे एतै कम शब्दमे एतै पैघ वर्णन कऽ देलहू हमरा
वर्णन देखियौ जकर जे हक छै से तऽ अहाँके करैए न पड़तै
हूँ
से बात छै खेनाइ बनबैमे अहाँसँ बेसी बहुत कम लोक छथ आइके जनरेसन म
हू
से चीज छै तऽ एकबर विधि बता दिअ
आई भिनसर बनेने छलहुं तीसी सजबनि
वाह वाह एह तीसी सजवनि तऽ अहाँके अद्भुत होइया
तीसी सजमेन आमिल तामिल धकऽ
ती सी सजबनि तऽ की कहू एहिमे तऽ हमहुँ छी परिपक्व
हँ हँ
हमहुँ नीक बना लैइय छी
हूँ
जँ तीसी भूकल रहैया तखन सभटा काज कऽ के तऽ सम्भव छै
हँ हँ भुजक अपन एके बेर उलेलउ
हँ हँ हँं से तऽ बढ़िआ होइ छै
हँ
तीसीके सन्ना सेहो अहाँके अद्भुत होइए
अदभुत भेलय नेबो जे द दियौ अहाँ कागजी नेबो गार
ताहि मे अहाँके गाछ से तोड़ल जे नेबो तुरत बला होइया ओकर सेंट अहाँके एकटा सुगन्धित होइ छै ने
ओ अलगे क छै
एह आइ तऽ हमरा लगैए जे राम रूइच नहि खायल हैत
हँ
आय तीषिये तीसी सजबनि पर बेसी ध्यान
बेसी ध्यान दे दिहैथ किएकी जे पसीनक चीज होइ छै ओहिपर बेसी लोक के ध्यान जाय छै ओना जी से पानि हमरो खस खस लागल हमरा तऽ अछि एक बाटी रखने छी आ दिनका कनि भातो राखि लेने छी ओहि संगे एक बाटी
एह तखन तऽ अहाँ अपन व्यवस्था कयए कऽ बजैत छी
आ आ खीच आनने रह एहि बेर गामसँ खूब हम
एहि बेेर हमहुँ सोचने छी जे जाय काल मे आठी थोड़े लऽ जायब ओना भे कतै य आँठी लेकिन तते महग रहै आब चारि सए रुपए किलो आँठी खरीदै लए जाउ
होखा मखा नीक नहि लगै छै त
ओ नीक खाय कालमे लगबे नहि करत तऽ से भऽ जाइ छै दामो देख कऽ ने कनी खेनाइ मे रुचि
हँ ए तऽाम घरमे खूब भेट जात
आ गाम घरमे तऽ अहाँके जतऽ तत भेटत नहि किछु तऽ अपने गाछ शिक्षक तोड़ल पकला आइए अहाँके
हँ
कटहर छलए हमरा तऽ पाकल ओहिमे से पाकल थोड़े सड़लो छलय लेकिन आँठी तऽ एकदम ताजा छलै ओकरा देलियै ओकरा धो के देलियै ह बिना धूअल जे पसारब तऽ ओ अहाँके जल्दी खराब भ जाइ छै तऽ ओकरा धो कऽ पसारि देलियै हे तऽ बेस अहाँ के एक सवा किलो ओ अहाँके आठी छै जे खर्च हेतै खर्च
पै होइ छै
बड्ड पैघ पैघ कटहर आ कटहर हमरा लगैया जे आमसँ बेसी एहि बेर कटहरे फड़ल हे
वाह हाह
आ कटहर अहाँके ई नहि छै अहाँ डालनोमे जे थोड़े दऽ दियौ
ओ
ओ अहाँके डालनाके स्वादे अलग भऽ जायत
आ कटहर अहाँके ओ सन्ना नीक लागत कटहरके अहाँके प्याज आलू दऽ क सेहो अथी बना लिअ तऽ नीक लागत
ह की कहे छी
कटहरके चक्का तऽ अछि
ओ की कहे छै दाइलो में दऽ दियौ तऽ सेहो बड नीक लगे छै
एह खेसारी के दालि मे कठहर देल ई तऽ बुझियौ जे मो मो होइ छै से महो महो जकाँ ओ तऽ अहाँके हत तऽ जे खाइते रहि जे हय
हँ
विन्यास तऽ नहि पुछू मिथिलामे कम खर्चमे खेनाइके विन्यास बेसी अइ
हँ खाली विन्यास अछि मिथिलामे जे कहलहुँ जे एकटा जे जे निर्दिष्ट गरीब ब्राह्मण के जे भोजन रहै छनि से तऽ दिल्ली बम्बई मे ओ आरापत ती भेलैथि
इएह ई अहाँ हमर मुँहक गप छीन लेलहुँ
ह हँ तारा पती भे लैथ कियाकि हुनका खाइयए पर किछु खर्चा नहि छनि आ मिथिलामे कहावत छै मिथिलामे कहावत छै‌ कृत आगृत रनों करके घी पी से करी
इएह इएह छीयै ओकर कारणो छै एकर कारण केटा छै जे हैया चार पर कुम्हर अछि तोरु आ तीसी कुमहर बना लिअ
बनाय
नहि तरकारी अछि तऽ हैया चार पर कतहु ल कल अछी तिलकोराके पात तोड़ू पिठार दियौ चौउर तऽ रहिते छै ओकर‌तरुआ बना लियतऽ ईसभ चीज आब अहाँ शहरमे जाबे तक खरीदब नहि कोनो चीज ताबे त कहाँ
हम तऽ कहै छीय एमहर तू सब घर द्वार बनबे ल लोन लै छ उम्हर खााय पियए के लेल लोग लान लै छै
सएह दिक्कत छै
कियकि जीवन के कोनो ठीक नहि छै कखन छीय
से तऽ छैये आब ओहि भरोसे किछ करबे ने करब तऽ सेहो तऽ बड़ मुशकिल
हँ त स तऽ पहिले ऋण कऽ के पहिले भोजन कऽ लिय
पहिले भोजन हँ भोजन अपन कलिय तक बा जे हेतै खेनाइ मे कोनो की नहि हेबाक चाही किया तऽ खेनाइ जखने अहाँके पेट परिपूर्ण नीक नीक खेनाइसँ भरल रहत भोजन स स तऽ अहाँके भरि दिना अहाअनेरो खुशी रहब ककरो पर जे तामसो रहत तऽ पेट भरल रहै छै तऽ अहाँके ओतेक काल नहि बाजल हयत नहि ओतेक काल ओकरा पर तमसेल हेत
न छल कन काल करायें कली आ फेर फेर पेट खाली हयत त किछु कलो
किछु नहि पढ़लो ने हयत पढ़ले ने हयत एहि करट से ओहि करट करैत
ह रहें फर्स्ट ओकरामे की रहै छै कनी भुजा-भुजी जे भऽ जाइया
चाउरके भुज्जा जे होइयाए से तऽ की कहू उसना चाउरके भुज्जा आ ओहिमे एकदम हरियरका मरचाइ, करूके तेल एकदम भिजा कऽ दऽ दियौ
ह
आ कसुआवला मरचाइ जे होइए
महो-महो कऽ देलियै अहाॅं तॅं
ओ जे अहाँ दऽ दियौ तऽ की कहू ओ जाए बेर कुट-कुट उठत
आ बौआ आ
आ ओकर विशेषता इहो छै ओहि कालमे गप नहि करू
नहि करू
किया तऽ अहाँके सुनायत नहि आ सुनायत नहि ने ओ अन्दरसे बेसी बेसी आवाज रहै छै ने!
हँ हँ
ताहि कालमे जे कोइ गप कहत तऽ अहाँके सुनेबे नहि करत
सुनेबे नहि करत आ तखन छै मन लगै
ई, ई सब चीज अहाँ